की बनै छै दोस्त
अरविन्द बोलै छै
अरविन्द बोलै छै कहाँ रहै छै दोस्त
रखंडमे रहै छै
झारखंडमे रहै छै झारखण्ड में की काम करै छै क तऽ
झारखण्डमे अभी हम नहि अभी तऽ हम पढ़त छियै अभी हम इंजीनियरिंग पढ़त छै
इंजीनियरिंग करै छै ओ के अच्छी बात बा
आ बताय अपन
हमार तो अभी चलत बा बी काॅम करत छैै हम भी
अच्छा अच्छा पढ़ाइ बढ़िआँ होल त कहाँसँ ही
हम अभि रांचीमे रहै छी हम भी झारखण्डेसँ ही
अच्छा उहां पढ़ाइ कैसन बा
यहाँ पढ़ाइ अच्छा बा
अच्छा आ बताए थैली पीली की वैैसे ही
अभी ऐसी ही टेंशन हो गइल एग्जामो क एग्जामो बा एनी कामो कम्पलिट करे ला बा
त तो नहि जायब ब तोन महीनामे
एग्जाम तऽ अगलाा महीनामे बा
जुलाइमे हमरो सम जस्त होबे तैस नस्त बा
अच्छा
आ बताइ
त तोहर खाना पीना हो गइल
नहि ही सुबह नश्ता ते लेलि खाना भी ख नहि
अच्छा
हुं हुं
तऽ ओने मौसम कैसन बा
मौसन ठीके ठाक बा ओने
नहि नहि तऽ पानी होल अभी रांचीमे
नाहि ए छल धढूप उदला तब पुअ धर्मी त पुरा धर्मी त मर ई हो राँची मे पानि होयबैत रहल रांची पानिेलाए हैये बा
हं अच्छा खासा पानि होल छै
हँ
पूरा का बोली नीचे गेल छै तो पूरा पेंट वेंट भींग गेल छै
अच्छा आउ ई रांचीमे सभ पढ़ाइ लिखाइ तऽ होयबे करी आउ तऽ कामो त रहथिन ओन्ने
हँ कुछ कुछ काम करै छीयै ऑनलाइन काम करै छीयै
अच्छा
ऑनलाइन पैसा काम करके कमाइ छी
केत ना मिलि जाएलै ऑनलाइन त देमे
अरे ऑनलाइनमे लिमिट न रहै छै कभी उन तीसो मिलै छै छै कभी तीसो मिलैत छै कभी तेरहो मिलैत छै
अच्छा काम त निभर रहल कितना कितना समय तू काम कर रहला
ह टाइमके ऊपर डिपेंड न बा कि कामके ऊपर डिपेंड बा कि काम कैसन आइ छै कि कामआ करयमे कितना टाइम लगै छै
हं हँ
तब पता चलै छै
ठीके बात कर ताम हमू तऽ सोचै छली कामे कर' लेल लेकिन तातहिक पढ़ाइयो बा तामो बा मिडिल क्लास फैमिलियोमे रह रह दुुना हय वा
हँ झमेले ब मिडिल क्लासमे जनमनामे ले के छै
चारि बस हमरा मन त लेब सुसाइ उसाइ कललू
अच्छा ऐसा मत सोचा है इतना गन्दा ठोठ
ता तरी सला एकदम मतलब ऐसन ल रह बात जैसे जीवन ह तो छीन लेले बा
अच्छा तऽ कब जायके बा घरे
का घरी हीं औ तहां रही भर
त कॉलेज वॉलेज न चलै छै
नहि गरमी सुटी दल ब पच दिन दस तारी तऽ पन्द्र तारील तलेसँ छुट्टी ह चू पटिया तऽोलल वा
छुटटिया कॉलेज न बा कॉलेज लाइफ मे ही छुट्टी मिलै छै
अ पाँच दिन त छुट्टी रहल छ
अरे हर जगह ही छु्टी मिलै छै जी
अच्छा
पन्नी के छुट्टी मिले छै ने हमरा
आजकल धर्मिया एतना ब बाना ालते न तहिी बताइ हम
मने तऽ गरमी लगे छै स आभी पान मरि ले छै तऽ प ली ठणं्डा
तटोनी नहिथििरबा
तै ठीक बा हमनि के
हँ ओ तऽ अ टूशन पछला बला सेटर जम
मस्त ग गेल छै पिछला सेमेस्टरमे कोइ टेंशन थोड़ी होइ छै
अ तेरह सेमस्टर हो दिलै तोहर
हमार साथ गो हो गई
सा द अत ब
एको मे बैक न ब क्लियर हो गेल बस अब जितना हलक
अच्छा
आब पूछि तूही पूछि अब हम तऽ पूछिए लेलीै जो पूछय लेलक
तऽ खेल वेल खेल छी कि न
न ही खेल उल चाही खेली पैरो हाथ दला एतबार दिन खेलहु रहली
हँ
पर दी ही नहि ठेल उल तल तामू पिन्हनी देली सुत रहलली पूरा ए मोमोे सलवारके नाम लिछबल हत आइ टी आइ मे आ रे अइसन मेी जहाँ पे सब पैसा त हो जा आ तल सब पैसे पे बा
म मैसेज तोराछु करै छी हम
एक म हँ
समझद छै
हँ हँ
तऽ वही बस कुछ देर आउ चलै जाइ छै ओकर बाद समझ करल जाइ छै
फठेर बात ठर
किल जल्दि जल्दि कमो कम्प्लीट करबऽ तऽ पैसो मिलैत छै ने तऽ फेर नहि करबऽ तऽ पैसो नहि मिलै छै
हँ जल्दि जल्दि त लेब वहीं ठीक बा
अरे चल' लाइटो आइल छै कि एना वोलटेज कम बारै
ठीक बा तू थोड़ा देरमे तोऽ हमहूँ फोन चार्ज ला लक
ठीक भेलला छै
फेर बाद दस पन्द्रह मिनट बाद ताल तरिह थोड़ा ई हमूँ कोनाचार त लेब तुहुं था पी लऽ नहि छैे लै ओकर ठीक छै